हलो
हलो
हाँ जी कहियौ।
मम्मी
हँ हलो
हँ हँ हेलो की हाल चाल। हँ हँ अब आबइ रहल आइब रहल अइ।
हँ
और कहु एहि बीचमे कतौ गेल छेलौ हेँ। बढ़िआं, बढ़िआं, बढ़िआं एहि बीच मे कतौ गेल छेलौ हेँ।
हँ हँ हम तऽ। हँ हमर सबके घुमैएके काम अइ हमसब घुइमते रहै छी।
अच्छा कतऽ गेल छेलौ हेँ।
हूँ हँ। हमरा सबके आस -पास के जे भी मन्दिर सब छै जेनाकि जे भी घूमैय फिरैय के जगहसब। छैय।
ह
तऽ ओते हमसब विजिट करैत रहै छी।
अच्छा -अच्छा-अच्छा अ जेना कतऽ कतऽ घुमलौ हेँ।
आहाँ आ जेनाकि महिषीके तारा स्थान भऽ गेल।
अच्छा
देवन बाबाके बोनेश्वर बाबा मन्दिर भऽ गेल।
हँ हँ ई पूर्णिया शहरसा दिश छै न।
अ नै पूर्णिया तरफ नै प्रॉपर सहरसामे छै।
हँ हँ
हँ जे प्रॉपर सहरसामे छै ओ हम अहाँ केँ बता रहल छी।
अच्छा -अच्छा
किए तऽ हम सहरसे के छी।
अच्छा सहरसामे पटुआहा गाम अहाँके पासमे हेएत।
हँ पटुआहा छै सहा -सहरसा सँ बुझियौ तऽ सट ले छै।
हँ। म्ममी हँ हँ पटुआहा गाम सुनलियै जे अहाँके नगर परिषद भऽ गेल छै कथी- कथी परिषद भऽ गेल छै। किछ अहाँके केओ गोटे हमरा कहने छेलखिन हेँ जे
अच्छा पटुआह ने ब -बनखन निगम भऽ गेल छै पटुवोहो भऽ गेल छै सैयद।
हँ हँ हँ पटुआहा भऽ चुकल छै हमरा कैल्हे परसु कियो केओ हमरा कहने छेलखिन हेँ।
नगर पंचाइत भऽ गेल हेतै। हँ इधरो दूगो गाँव भेलै हँ।
एगो ब एगो बनगाँव भेलै हँ, एगो नवहट्टा भेलै हेँ।
अच्छा अच्छाच सहरसा से डिस्ट्रिक्टसँ जे छै से, जे पास के गाँव छलैए तकरा सबके भेलैए की?
हँ जे सहरसाके ज्यादा क्लोज छै, आ ज्यादा जनसंख्या वला एरिया छै, ओसभ भेलै।
ओ ओ चारि किलोमीटर सुन लेज अहाँके से हम गेल नहि छी लेकिन जनइ छियै।
अच्छा अच्छा अहाँ मतलब छियै कतऽसँ?
हम छीहाँके मधुबनी जिला से।
अच्छा अच्छा मधुबनी
हँ हँ हमर दादी छलखिन हँ पटुआहके।
ओ
पटुहा हुनकर नैहिइयर, हमर अपन दादी के। हां हँ और हमर ओ तऽ सभसँ पहिने पेन्टिंग फेमस छै बहुत ज्यादा। हँ पेन्टिंग फेमस छै। पेंटिग अहाँ के उम्हर छै? छै ओम्हर ई सिखबयवला सीखऽवला?
हँ- हँ- हँ- हँ।
पेन्टिंगके हूँ, आब लगभग पूरा बिहारेमे भऽ गेल छै। हँ भऽ रहल छै, सिखबयवला आब हर जगह ओकर प्रचलन भऽ गेल छै। हूँ-हूँ-हूँ।
जेनाकि हमर सबके स्टेश स्टेशन जे छै, सहरसा स्टेशन ओहोपर मतलब बहुत बढ़िआँ बारीकीसँ कयल गेल छै।
से इम्हर के कलाकार सब सबगोटे जाइ छथि ओतौ क अबै के लेल।
आ हँ किछु ओतुको रहै छै आ किछु प्रॉपर सहरसोके छै।
अच्छा हूँ छै तऽ ओनहियो अपने कल्चरके ने मैथिल कल्चरके।
हँ-हँ मैथिल कल्चरके सब छै तऽ आब इहो सब अ मतलब सिखाबै सीख कऽ आयल छथि किछु आ किछु सिखितो छै।
हँ अपन सबके कला, संस्कृति बहुत बेस समृद्ध अछि अरिपन पुरहर से गोदना पेन्टिंग छै।
हँ।
तऽ ओसब बहुत चीज एहन छै, जे आब ओ भऽ गेल छै। जगदम्बा देवी ई देवी ब बहुत गोटे छलखिन हे।
हँ हँ।
जितवारपुर राँटी सब हमर घर के इमहरे मे पड़े छै।
हँ ककरोल ककरोल भी अहिसबके साइड पड़ै हैत?
हँ-हँ-हँ मधुबनीये डस्टिक्ट मे ककरोल छै।
हँ -हँ अच्छा- अच्छा। ककरोल के दुर्गा म दुर्गा मन्दिर फेमस छै।
आँ।
करकरोलके दुर्गा मन्दिर फेमस छै।
अच्छा।
हँ ओतय हमर एगो दोस्त रहै छथिन।
अच्छा अच्छा।
हँ हँ।
ककरोल गाम बहुत बढ़िआँ छैयककरोलके आरो कते गोटे अहाँके डिजिटल क्रिएटरसभ सेहो सभ भेला हे।
हँ हँ।
माछ माउस सँ बेसी फेमस। हँ माछ माउस कऽ कऽ ओ बेसी फमसै छथि आर।
ओना भी अपन अपन मिथिलाञ्चलके माछ मउसे लए कऽ फेमस छैय।
फेमस बेसी छैय। फेमस कहियो या कुख्यात छैय दोसर ठाम चइल जायब तऽ निकृष्ट ब्राह्मण मानै छैय।
नै अपन सभके परम्परा शुरूसँ जे आयल छैय तऽ ओकरा कुख्यात नै मानल जा सकै एहि लए कऽ किए तऽ
हम नै कहबै लेकिन लेकिन दोसर जे स्टेटके जे ब्राह्मण सब छैयने राज्यके से ओ अहाँके
हुनका हुनकासभके मानै प हुनकास हुनकास मने पड़तै एहि लए कऽ माने पड़तै कि अपनो सबके तरफ जे भगवती छथिन ओ आदिशक्ति छथिन। आ आदिशक्ति छथिन तऽ हुनकासभके जे छैय बलि प्रदानके प अ जे छैय उ पड़बे करतै।
हूँ हूँ हूँहूँ हूँ हूँ।
तऽ ओ जे सदियओसँ चलि अयलै हे तऽ हम अहाँ ओकरा किए ओकरा कन्वर्ट करियए।
हँ सएह छैय। लेकिन जानै छियै जतबा हम अहाँके दुर्गा सप्तशती पढ़ने छियै या ई छैय। तऽ ओहिमे अहाँके कहने छैय जे बलि मतलब अहाँ अपन अहंकार के दियौ लोभ के दियौ एहि सब चीज के बलि कहल गेल छैय। फेर ई नहि कहल गेल छैय जे अहाँ पशुके बलि दियौ।
हँ इएह इएह एहि बीचमे किछो हँ या ई किछु पिछता भेले रहय दरभंगा के श्यामा मंदिर मे
तऽ
किछ दिन तक ब्रेक लागि गेलै रहै बन्द भऽ गेलै रहै।
फेर शुरू भऽ गेलै।
हँ लेकिन फेर फेर एहन तरहके किछु भेलै जे फेरसँ शुरू करय पड़लै।
ओ
ताहि लए कऽ एकरासँ एकरासँ कऽ बन्द नहि कए सकैए केओ।
तऽ बात छैय मेजोरिटी पर स डिपेन्ड करै छैय ओना अ यदि कहु तऽ बलि प्रथा जे छैय से हमरो नहि पसन्द छैय लेकिन आब की कऽ सकैत छियै, हँ हँ हमरो ओतेक पसन्द नहि अछि।
अच्छा।
हम अपन बेटो के मूड़न एमरे एकटा मंदिर में कॉ लेने रहौ किया तऽ हमर स के सासुर मे जे छै से बलि प्रथा छै आ ताहिमे पूरा परिवार के ओहिठ रह परै छै हम अपन जाउत के उपनयन मे देखने रहियै कय ओहो में हमरा ने चक्कर खाक खसि पड़ितो ताहि दुआरे जे छै से हम निकलि गेल रहियै हम ने पता ने किया हमरा संगे होइ छै हम यदि ओ सब सीन सब देखै छियै ने तऽ होइत रहैया जे हमरे संगे भऽ रहल अय या हमर क्लोज वॉन के साथ बनल तऽ ओ बर्दाश्त नहि कऽ पबै छी हँ बर्दाश्त नहि क पबै छै दिक्कत भऽ गेलै खैर सभके अपन अपन सहमति असहमति छै ओहि के लेल हमरा कोनो दिक्कत नहि ने यै सब अपन अपन जहनि सभ अपन विचारधारा अलग छै सभक तऽ हँ से छै ककरो पसन्द छै ककरो नहि पसन्द छै तऽ हमरा कोनो ऑब्जेक्शनो नहि रहैए
हू हू
हँ आ दोसर हमरा बुझैया हम यूपी के ब्राह्मण संगे सेहो कनि अटाच रहल यए तऽ ओहिसँ सेहो हमरा इन्फ्लुएंस भऽ गेलियै हम ताहि दुआरे हँ तैयो सब दुआरे हू आ इम्हरका ब्राह्मण सब तऽ अपन सबके बर्त न तकमे न खायत जेना ई छै से सब होइ छै खैर कोनो बात नहि
अपना अपना सब तरफ ई सब प्रसिद्ध छै एत देख लियौ किनको अगर घरमे मतलब अथी होइ छै मरनियो हरनी होइ छै तऽ कोनो माछ मौस दिन ओ
हँ हँ हँ हँ हू रिसेंटली तऽ हमर अहाँके डेथ भेलनि हे हमर ससुर के तऽ ओहिमे तऽ उ ओहिठमान जे बन छै भानस श्राद्ध स्थली पर तऽ ओहो में माछ रहनाइ अनिवार्य छै
चाही हँ हँ तऽ ओ मिथिलांचल के तऽ ओ सब परम्परा छियै
ह परम्परा छै आ एते जल्दी हट नहि सकै छै कोनो चीज
हटि हँ मतलब आ इहो छै कतहु किनको घरमे बच्चा जन्म लै छै
छठिहार तठिहार ओहोमे होइ छै हँ हँ लेकिन जानै छियै हमरा कतहु ने कतहु कल्चरके पाछु ई लगइहे जे मिथिला जे छै से बाढ़ि पीड़ित जगह छलै शुरूवे सँ तगरा भोजन अहाँके बहुत चीज छलै तैँ अहाँ देखबै जे अदौरी बिरिया कुम्हरौरी ईसभ चीजके प्रचलन भेलै जे सुखा कऽ राखल जाय जे बरसातमे खाय ले हैत
हँ हँ आब ओसभ चीज फेमस भए रहल छै
आब ओ चीज आब तऽ सब पार्सल करै जाइ छथिन कि जाँ अहाँके किनको चाही तो डी एम करू डी एम मतलब मैसेज दियऔ से से तऽ आब ओ ओ चीज भऽ रहल छै ओऔर देख केऽ सेहंतो लगै छै ठकुओ हम देखलियै ठकु पुआ छलियै ठकुआ, कुमरौरी आ अदौरी। क्यो गोटे देने छलखिन हे जे ई दिल्ली बम्बइ साइडमे रहै छथि जे बहिनसभ छी किनको चाही तऽ डी एम करो हँ तऽ ओ सब अनु प भऽ गेल छैय। जे अहाँ सबगोटे जे छैय से डी- एम करू त ऑनलाइन भेजथिन से।
हूँ।
त यएह रहय। तऽ वएह होइ छैय आब ओ जे समय- समय के फेडर छैय ठकुआ जे छठिमे बहुत बढ़िआँ लगै छैय खायमे आ हम त अनदिनो बनबैत रहैय छी हमरा बहुत पसन्द अछि।
अच्छा आ छठेकेँ लए कऽ ओ कनिये अथिओ यए।
हँ छठि के तो खूब अहाँके के हाइलाइटेड मीडिया सेहो केलकै आर छैय हम अपनो छठि करै छलहुँ हँ।
अच्छा -अच्छा।
आब अखन सोंइप देने छियै। छ साल कऽ क लेकिन अहाँके छठि, छठि करैय छलहुँ हेँ।
नहय बहुत बढ़िआँ चीज छियै ओसभ कठिन छैय मगर सुकूनदायक छैय।
बहुत -बहुत मने अहाँके दिमाग एहि स्टेजमे जहिया परना रहत तहिया भ जायत ने लागत जे कतऽ छी एक तऽ ओनाहि ओ हमरा बुझैए इहो रहै छैय भक्ति भाव आ दोसर इहो कहि सकैय छियै जे पानि तानि जे नहि पीने रहैय छैय लोक से दिमाग अलग कन्डिशनमे चलि जाइ छैय।
ओ तऽ ओ तऽ अथियोवलामे होइ छैय ने जितिया पर्व जे होइए ओ ओमे, हँ- ह- हँ- हँ- हँ।
हँ- हँ। तऽ ओहोमे उ कायल जाइ छैय त ओहोमे अहाँके लेकिन ओ कनि तैयो ओ कम टाइम के लेल रहै छैय आ एकरा यदि कहियौ त बेसी भ जाइ छैय। छैठिके खरने से स्टार्ट भ जाय छैय ने खरनो मे अहाँ पानि-तानि नय पी सकैय छी।
हँ -हँ आ फेरो
खरनामे पइन नहि पी सकैय छी सीधे अहाँ
हँ अर्ग
परना दिन खाउ, परना दिन
हँ -हँ- हँ।
ह हमसब जे छोट छलियै है त सोंझका अर्घ्यमे जे दादीसब बनेने रहै छलखिन हेँ आ होइ छलै कि आब भऽ गेलै पूजा तऽ आब भेटत आ से जे नहि भेटै कनियै। हमरा सब डरे जे छैय से ताला बंद कऽ के राखल जाय जे छू नहि दैय।